हेलो हँ बढ़िआँ छै आओर अहाँ सबके बढ़ियां छै
जी बढ़िया अछि अखन तऽ गाँव मे बढ़िऑं से नीक जेना बारिश भेल
ह अच्छा एखन तऽ गाम बारिशके एखन गाममे जरूरतो बड छै गाममे किया तऽ मखानोके बड्ड नीक छै पानि हेत तखने मखान के उपजाउ हेत
जी
इहो पर विशेष ध्यान देथिन सरकार तऽ अपन मिथिलेसँ मखान छै
जी मिथिले से मखान छै मिथिले मे मखान के खेत छी होय
मकान के खेती हय सबके पोखरि में आय जे सब एना ओना करे छै त अपन पोखरि में मकाने लगा देथिन
जी
तऽ सभके लेल बिजनेस बढ़ि जेतै
जी सही बात छै
आइ आनठाम जाक जे दू चारि हजार रुपया क कमाइ छी
जी
तऽ अ अपने जे पोखरिमे सभके ज्यादातर मिथिलामे देखल जाय तऽ सभके पोखेर छै ने
जी एगो आधगो सबके पोखरि एगो दूगो
ओ छै ने ओ भले दियादबा सभके लऽ के एकेटा पोखरि हनि लेकिन पोखरि जरूर रहै छनि
जी ई बात तऽ छै
किया ते सब के गामे गामे देखियो जे कोई एहन गाम न छै जिनका पोखरि न छै
जी ई गप आहाँ सही कहलियै जे सभके गाँवमे ने मतलब सभके अपन अपन एगो दूगो पोखरि छैने
ओ हँ दियाादे लऽ के रहै लेकिन छै तऽ उहाई दिया दे मिलके के अगर अहां सब के घरे घरे से अपन ल के अगर ओकर बिजनेसे चालू कले तऽ आइ पूरा जे अहाँ बाहर जाय पड़ै छै लोगके
जी
से चीज तऽ कमसँ कम आमदनी बढ़ि जायत आइ चीनी मील अपना सबके बिहारे से छले हे
जी सही बात छै
कुसियार के खेती पहिले बड होई छले गुड़ चीन्नी बुझु ते बिहारे से छलेय नामी
आ चीनी मिल जे अय से तऽ अपना बिहार मे तऽ सही बात छै अपना सबके तऽ एकटा सकरी मे भए गेल आ मिथिले मे मिथिला के बात अछि ऐकटा सकरी मे चीनी मिल भए गेल और एकटा लोहाट मिल पर
आ अहिना जे धीरे धीरे सभ अपन बढ़ा लेतै तऽ सभके बिजनेस बढ़ि जेतन ओहिसँ
जी बैढ़ जेत
सभके बिजनेस बढ़ि जेतै आ मखान माछ के तऽ छैहे लेकिन माछ आब बहुत गोटा आब अ बहुत धर्म के देखैत देखैत माछो त्याग नहि चालू कऽ लेलैत हे
हु
लेकिन जे से मास त अलग विषय भेल लेकिन मखान तऽ सबके घर घर काज छै सबके घर घर काज छै आ मखान के एहेन छै जे अहाँ मखान के खीरो बना लियअ मखान के भूजियो लिअ हाल हरेक फलाहार मे
जी
मखानके बड बेसी छै महत्व
आ मखानके खीर जे होइए सेहो बड़ नीक होइत अछि बड़ स्वादिष्ट
बड स्वादिष्ट बनै छै तऽ मखान के लेल सबके ई चीज सोचबाक चाही जे हम सब कििया ने करब एके गोटा एक आध गाम में एकाध टा पोखरि देखबनि जे मे मखान मखान लागल छै
अच्छा अच्छा
आ नहि तऽ आ अगर सब कोअ एहन बड़का बड़का पोखरि सब छै
जी
आइ सब मिलके मखाने लगायएब तऽ कतेक बिजनेस बढ़त
जी बहुत आगे बढ़ि जेतनि लेकिन इहो सबके लेल ध्यान देथिन
हँ मिथिल वासी सब ध्यान देथिन तखन ने अहाँसभ जे गाम मे रहै छी जे पढ़लन लिखलेथ चलू हुनका नौकरी भेटलनि त ओ अलग भेल नौकरी करता कि मखान उपजेता आ जिनका नौकरी नहि भेलै ने से तऽ कम स कम ओहिके लेल जागरूक बनू
जी सह बात छै त ध्यान त
जे मखानके मतलब ओकर उत्पाद करी आ छैये मिथिलेके मखाने छै हु
जी मखान त मिथिले से अछि
त इहो नहि छै जे मखानके खेतीक के लेल दोसर ठामसँ आनय पड़त बीज या कोनो एहन
किछु नहि सबटा अपना मिथिलेमे सब जी
तऽ आ मखान के छैो सौंसे देश विदेश सौंसे मखान जाइए य मखान से एकटा इहो छै जे मखान खेला से हड्डी बड मजबूत हई छै
हड्डी सही गप छै हड्डी बड़ मजबूत आर जेना की जीनकर वजन नहि बढ़ैत छनि जे पातर दुबर छनि तऽ ओ दूधमे दऽ केऽ खेथिन तऽ सेहो
तऽ ओहोसँ बहुत नीक फायदा छैय मखान
बड़ फायदा बड़ फायदा मखान
फायदा छै हड्डी कम हड्डी मे कोनो तरहके दिक्कत अछि त मखान खाअ तऽ ओहिसँ अहाँकेँ बड्ड एलर्जी भेटत बहुत ताकत महसूस हए आ तें छियै अपना सबमे व्रतो करू तऽ फलाहारी वालला अगर कोनो व्रत रहै छै त ओहिमे मखान मखान के जादातर लोक सब के देखे छियै जे मखान जरूर ओ माखन के खीर बनेताै
जी सही बात छै
मखानके खीर बना लेतै मखानके भूजि लेतै भूजि कऽ पाकि लेतै आराम राज छै से जे उपनयन तुपनयन उपनयन होयत मुड़न होयैत जे ओत होयत होइ छै तऽ ओहिमे समधिन सभ अबै छथिन
अच्छा
तऽ हुनका सबके प्लेट जरूर होइ छ तऽ सब सबसँ पहिले हम आहा सबके मखान के पागल करय पड़ैएा मखानके चीन्नीमे
अच्छा
से ओकरा पैघि लै छियै तऽ एकटा मेवा ओ भऽ गेल
जी
एकटा चिनिया बादाम पैघि लेलहुँ ऽ दूटा ते एकटा अहाँ अपन दूटा क के आ ओकरा डब्बा मे भर के राख लिअ
ह
आ जे बादोमे एले तीननको प्लेट मे जल्दी जल्दी दऽ दऽ कऽ अपन देने जहियौ
आ मेन मखान के तऽ इहो होय छै ने कि कोजगरा में तऽ मखाने
कोजांग कोजगरा मे तऽ मखान के प्रसिद्ध छै
परसो छनि मखान के तऽ भार जरूरिे छनि एना
मखान तऽ बड प्रसिद्ध छै कोजगरा मे
जी बाहर मे तऽ मेन मखान रहबाक के चाही
तबाके चाह आ जे जाइ छथि पुरै ल तनको चाहियनि मकानके सभ ओकर प्रसादी मखाने भेटैत छै
मखाने भेटैत छनि आ सेहो मखान तऽ ओहो से
कल एकटाम गेल छलियै हेँ त एकटा बगौना लऽ लेने रहथि हुनका बड मखान कहा देन एलैय
अच्छा
एकटा क बगौना लऽ लेने रहथिन बगौना मतलब कोपरा जे होइया गाम सभमे
अच्छा अच्छा
तऽ ओहि लऽ लऽ कऽ सभके एक एक बेरके दै छलखिन त हम चारि गोटा गेलल रही तऽ हमरा बुझू तऽ एक किलो करीब मखान भऽ गेल छलाह
अच्छा
आब कहलियनि जे भऽ गेलै एके ठाम देलहुँ भऽ गेलै खराब लगये छै लेकिन ओ नहि नहि सभगोटा एयलहुँ तऽ सबके अलग अलग देब तऽ पन्नीमे भरि भरिकऽ देने छलै एक बगौना मतलब अढ़ाई सए ग्राम मखान
अच्छा
तऽ अढ़ाइ सए ग्राम सोचियौ मखान कते भेलै
कतेक भेलै आ पैकेट के हिसाब से जे भेटै छै तऽ ओहिमे तऽ देखैत छी चारि सए निनानबे कऽ के तीन सए निनानबे कऽ के अन्ना के भेटे छै
के भेटैत छै त मखानके हमरा सब के मखान के चारि गोटा गेल रही
हू
इ तऽ सालक मकान निकल गेल
हँ जी बढ़िआँ छै
तऽ खैर ओ बाहर मे छलखिन गाम में तऽ खैर एते एते नहि दै छै
जी सही गप छै
ओ तऽ बाहरमे छलखिन लोक बेसी नहि छलए
तैय अपन देने हेथिन
तहि अपन देलखिन चलू आयल अछि तऽ किया राखब
जी सही गप छै आ कोजगरा मे त मेन से नियमे छै बाँटैेयेके छै
आ आ अपना गाम सबमे की होइ छै ततेक लोक छै जे एते एते लोकके देतै तऽ पारे नहि लगतै
नहि सही गप छै न पार लगते गाँव घर में लोक एबो बड़ करे छै ने
करे छै एक कटोरी के अहाँ देबनि तैयो एक कटोरी बहुत भेले एक कटोरी के देल जाइ छै गामो सबमे
हूँ
देखे छियनि कोजगरा मे सब के एक एक कटोरी के
हँ एक कटोरी तऽ कम से कम नहि बेसी नहि आ नहि बेसी तऽ नहि ओतेक कमो कमसँ कम एक कटोरी जे छै से हेबाक चाही
से दैतो छतीन सब खाजा आओर मखान खान खाजा तऽ खाजा से ओ भेटबे करै छै ओ खाजा नहि ओकरा की कहै छै उज्जर उज्जर जे होइ छै बतासा बताशा
बताशा ई सबके मखान बताशा पान
ई सब चीज अहाँके
इहो सब बड जरूरी रहै छै
ह
आ कोजगरामे खास कऽ कऽ तऽ ईसभ चीजके बेसी रहै छै आ नारियल जे रहैत छै नारियल नारियलोक के आ नारियल तऽ कोइ फोड़नहार नहि भेट उचित रहै छै
जी मिंसाहा भऽ जाइ छै नारियल के जे कोई खोरनहारे नहि भेटै छै मतलब बेसी किनको कोई जिनका कहबनि तऽ कहथिन जे हमरा तऽ होइते नहि य
हमरा बुते होइ एतेक नहि अछि लेकिन जे अपना सबके मिथिलामे नारियल भेटैए से एहि सभमे नहि भेटै छै ओ बला नारियल बड्ड मीठ रहै छै
जी अपना सबके दिसन
अपना सबके ज रहे ह य नारियल सबके नारियल अहाँके सखड़ा टाइप के रहे छी, जेना गड़ी भेल।
अच्छा ओना रहे छै
मतलब स्वाद अहाँके नहि बढ़ैए। बड़ बढ़ियां मे चीन्नी दऽ के अहाँके खाय पड़त
अच्छा मतलब बिना स्वाद के बिना
बिना स्वादके नारियल आ अपनासभके की रहै छै तऽ एतेक मीठ रहे छै
देखय मे बड नीक लागत
बड्ड न बड्ड नीक खाइयोमे बड्ड नीक ओकर बर्फी बना लिअ तऽ सुू ब बड नीक लगैत रहे छै हमस हमरा सबके के जन्मदिन होय छले तऽ ओकरे बर्फी बना क बटीेली सौंसे
अच्छा
तऽ के पहिनेे तऽ ओते मिठाइ तिठाइ के नहि रहै छलै
जी
ओ ओएह बर्फी बनेबियै आ हलुआके केक बनेबियै केक तऽ नहि बुझै छलियै हलुआ बना कऽ
अच्छा
आ ओकरा काटि लेतहु भगवतीके भोग लगेबितहुँ
अच्छ
ह अपनस क देलियै दू दूटा के बर्फी दू दूटा के हलुआ के बर्फी
अच्छा
सभ बुढ़ु बूढ़ो सभ खाई छलखिन तऽ हुनको सभके नीक लगै छलनि
जी धन्यवाद
तऽ से रहैत छलै पहिलुका तऽ खैर बड्ड नीक रहै छलै आब देखियौ केकेसभ केक सब लोक मंगबैय कतेक हादसा होइ छै
जी
ककरो सुनै छियै ई भऽ गेलै अपने बच बच्चा के एकटा देखायल छले बच्चा खा लेलकै केक के डिजाईन मे ओहि में छले या काँटी ल के ठ ओकरा केने रहे सोलह टा काँटी बच्चा के पेट में चलि गेलै
अच्छा जी
तऽ केक ईसभ चीज तऽ आई काल्हि बना देलकैए लेकिन मेन तऽ अपना सभके मेनऽ अपना सबके तऽ केकके प्रचलित नहि छलैए एखनो एखनो कते घर मे खोआटा बना के ओकरा लोक काटि ली
जी ई गप सही कहलियै जे खुआ बना के काटि लेल जाय छै
हं आब आब हलुआवला तऽ नहि आब तऽ हलुआ बहुत नॉर्मल भऽ गेलै
जी आब ई नहि कोय करऽ चाहब
आब त हलुआ तऽ नहि खाय चाहै छै आ नहि बनब चाहै छैै तऽ आब लोक उएह खुआ के देखैत छियै
अच्छा
खोआ कऽ केके जकाँ बना लेलौ सब आ ओकरा काटि लेलक सब खेलक नहि तखन आय काल्हि के धिया पुता सबके केके चाहियन
जी, सही गप छै। फैशन ई बना लै जाय गेल छै जे कि केक चाहबे करी।
केक रहबे करै पहिले आब मोमबत्ती जरायल जाय छै पहिले ई रहै छले ने जे भगवतीक के दीप जरेबियौ
जी
से एखनो मिथिला मे तऽ सएह अछि कख